हेलो हेलो
हेलो
हाँ नमस्कार छी
हाँ नमस्कार छै
अहाँ केहन छी आइ कलुह सोशल मीडिया पर अहाँक गतिविधि बहुत बेसी
हम ठीक छी सच कहू तऽ सोशल मीडिया आब हमर दैनिक जीवनक महत्व पूर्ण हिस्सा बन गैल छी।
हाँ हम देखै छी जे ए लोग सब सुबह आँखे खुलते मोबाइल उठा के फेसबुक इन्स्टाग्राम और व्हाट्सअप चेक करै लागैत अछ छथी।
बिल्कुल सही कहलु बहुत लोक अपन दिनक सुभराइत शुरुआत परिवारिक सदस्यसँ बेसी सोशल मीडिया या पोस्ट देखिल करछ छथि।
की अहाँ सोचैत छी जे सोशल मीडिया लोक सबक जीबन के आसान बनौने अछि अथवा कठिन बना देने अछि।
हमर विचारसँ सोशल मीडिया सहि उपयोग कइल जात तऽ बहुत लाभदायक अछि मुदा गलत उपयोग नुकसान सेहो पहुँचा सकत अछि।
हँ जाहो क समय मे छात्र सब पढ़ाइ से जुड़ल जानकारी ऑनलाइन क्लास आ करियर सम्बन्धित। सुझाव सोशल मीडिया पर प्राप्त करैत छथि।
हँ हम सब अनेक बार यूट्यूब या लिंकैन उपयोगी जानकारी प्राप्त कयलहु जाइ स बहुत सहायता भएल।
सोशल मीडिया लोक सबके दुनियाँक कोनो कोनामे घटैत घट ना से तुरन्त अवगत कराबैत अछि।
एहन गति शायद पहिने कोनो माध्यम मे सम्भव नहि छल जाहि कारणे अब सूचना बहुत तेजी से फैलत अछि।
हुँ मुदा एकटा समस्या ई सेहो अछि जे बहुत बेर गलत खबरि सेहो तेजीसँ फैलि जाइत अछि।
सही बात फेक न्यूज समाज से भ्रम डर ना अव अनावश्यक विवाद पैदा कर सकैत अछि।
हँ इही लेल प्रत्येक व्यक्ति के कोनो खबरी साझा करै से पहिले ओकर सत्य अवश्य जाँच लेबाक चाही।
जस लोकसभ जिममेदारीसँ सोशल मीडियाके उपयोग करथि तऽ। बहुत समस्या सबत कम भऽ जायत।
इन्स्टाग्राम पर लोक सब अपन सुन्दर फोटो आओर वीडियो साझा कर अपन प्रतिभा प्रदर्शित करैत। छथि।
बहुत युवा सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकार गायक नाटक आ कन्टेंट क्रिएटर बनि रहल छथि।
पहिने प्रतिभा के मंच भेटब कठिन छल मुदा आब मोबाइल फोनसे दुनियाँ भरि के दर्शक भेटी सकैत छथि।
ई परिवर्तन वास्तवमे डजिटल युवक एकटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जा सकैत अछि।
सोशल मीडिया व्यापार आ व्यवसाय के पढ़ाबैमे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छ अछि।
छोट छोट व्यवसाय सेहो फेसबुक पेज आ इन्स्टाग्राम अकाउंट ब कऽ बना कर अपन ग्राहक बढ़ा रहल छथि।
ऑनलाइन मार्केटिंग आ कारने व्यवसाय कम खर्च मे बेसी लोग तक पहुँची रहल छथि।
एहि माध्यमसँ रोजगारक नवीन अवसरे सेहो उत्पन्न भऽ रहल अछि।
हँ अहाँक विचार मे युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय व्यतीत करैत आछि कि नहि।
हमर मानव अछि जे बहुत युवा आवश्यकतास अधिक समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताबैत छथि।
एकर प्रभाव पढ़ाइ स्वास्थ्य आ परिवारिक समबन्ध पर सेहो पड़ि सकैत अछि।
बिल्कुल जखन व्यक्ति घंटो तक स्क्रीन देख खत रहैत अछि तखन आँखि आ मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होइत अछि।
बहुत छात्र पढ़बाक समयके समय मे बार बार। नोटिफिकेशन देखबाक कारण ध्यान केन्द्रित नहि कर पाबैत छथि।
ई समस्या लगभग प्रत्येक विद्यार्थीमे देखल जा सकैत अछि
समय प्रबन्धन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताक लेल अत्यन्त आवश्यक अछि।
जँ समय सीमा निर्धारित कयल जायत तऽ सोशल मीडिया उपयोग अधिक सन्तुलित भऽ सकैत अछि।
आहाँ के कोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबस बेसी पसन्द अछि।
हमरा यूट्यूब पसन्द अछि कारण ओ तऽ शिक्षा मनोरंजन आ कौशल विकासक सामग्री प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध अछि।
हमरा लिंकिन आ उपयोगी लागैत अछि कारण ओ रोजगार आ प्रोफेशनल नेटवर्किंग लेल महत्व कोनो मंच आछि।
व्हाट्सअपमे प्रत्येक प्लेटफॉर्मक उद्देश्य अलग अलग अछि।
व्हाट्सअप परिवारिक आओर व्यक्तिगत सम्बध लेल सबसे लोकप्रिय माध्यम बनि गेल अछि।
हँ आब विवाहक निमन्त्रणसँ ल कऽ विद्यालयक सूचना धरि व्हाट्सऐप पर भेजल जाइत अछि।
हँ सोशल मीडिया लोक सब के दूर रहितो एक दूसर से जोड़ी राखैत अछि।
विदेश मे रहनिहार। पारिवारिक सदस्य संग वीडियो कॉल करब अब बहुत आसान भए गेल अछि।
ई तकनीक भावनात्मक दूरी कम करयमे सेहो सहायक अछि।
सही कहलू परिवारिक सदस्य एक दोसराक गतिविधि से जुड़ल रहै। तऽ छथि।
मुद्दा किछु लोग सोशल मीडिया पर अतिरिक्त ना करै लगैत छथि।
हँ दोसरक सफलता देखी कतेको लोक स्वयंके कमतर समझै लगैत छथि।
यही मानसिकता से आत्मविश्वास कम भैल सकैत अछि।
प्रत्येक व्यक्त एके बुझबाक चाही जे सोशल मीडिया पर देखो ओ जीवन सदिखन वास्तविक नहि होइत अछि।
बहुत फोटो आ वीडियो सम्पादित कयल गेल होइत अछि।
एहि कारणे वास्तविक जीवन आ डिजिटल प्रदर्शन मे अन्तर बुझब आवश्यक अछि।
हुँ, युवा पीढ़ी के एहि विषय मे अ जागरूक बनाएब बहुत जरूरी अछि।
विद्यालय आ महाविद्यालयमे डिजिटल सरक्षता पर वीक चर्चा होयबाक अछि।
हुँ साइबर सुरक्षा सेहो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता लेल महत्वपूर्ण विषय अछि।
व्यक्तिगत जानकारी अन्जान व्यक्तिसँ साझा करब खतरनाक साबित भऽ सकैै कैत अछि।
हँ पासवुट मजबूत राखब सेहो आवश्यक अछि।
बिलकुल कमजोर पासवर्डसँ अकाउंट हैक हो बाक सम्भावना बढ़ि जाइत अछि।
हूं, आ टू फैक्टर अ ऑर्थोटिक केशंस उपयोग करब सुरक्षित विकल्प मानल जाइत अछि।
साइबर अपराधी दिन-प्रतिदिन नवीन तरीका अपनाबैत छथिन।
यही लेल सतकरर्ता आ सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपयोग अछि।
अंजान लिंक पड़ क्लिक कड़बाक पहिने सोचब आवश्यक छै।
हँ, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ठगीक के घटना सेहो बढ़ि रहैत अछि।
बहुत लोक लालच मे आबि कऽ अपन धानक नुकसान कऽ बैसैत अछि।
हूँ, अ जागरूकता अभियान एहि समस्या के कम कर सकैत अछि।
सही जानकारी लोकसभ तक पहुँचाबै अत्यन्त जरूरी अछि।
हँ सोशल मीडिया राजनीतिक परसव गहरा प्रभाव डालैत अछि।
चुनावक समय विभिन्न दल सोशल मीडियाके प्रचारक प्रमुख मा्य मध्यम बनायत छथ अछि।
ह जनता सेहो अपन विचार खुलिक व्यक्त करैत अछि।
लोकतानत्रिक समवाद लेल ई उपयोग मञ्च बनि सकैत अछि।
आ मुदा ग्रिना हेलायवला सामग्रीसँ बचत जरूरी अछि।
सभ्यता आ सम्मानक साथ चर्चा करब स्वस्थ समाजक पहचान अछि।
हूँ। सोशल मीडिया पर बात बहुत जल्दी विवाद मे बदलि जाइत अछि।
कारण लोकसभ भावनात्मक प्रतिक्रिया जल्दी दैत छथि।
हँ सोंची विचारिक टिप्पणी करब आवश्यक अछि।
डिजिटल शिष्टाचार सेहो सीखबाक आवश्यकता अछि।
हूँ सोशल मीडिया पर शिक्षा सम्बंधित चैनल सभक लोकप्रियता लगातार बढ़ि रहल अछि।
बहुत छात्र मुफ्त मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहल छथि।
सही कहलू प्रतियोगी परीक्षा लेल ऑनलाइन सामग्री विशेष उपयोगी अछि।
ग्रामीण क्षेत्रक छात्रसभ लेल ई वरदान साबित भइल। रहल अछि।
हँ इंटरनेट पर पहुँच बढ़लास अवसर सेहो बढ़ल अछि।
ज्ञानक प्रसार पहिलेसँ बहुत आसान भऽ गेल अछि।
हुँ सोशल मीडिया पर पुस्तक समीक्षा आ अध्ययन समूह सेहो बनल रहैत अछि।
ई छात्र सब के प्रेरित करै मे सहायता करैत अछि।
हुँ सकारात्मक उपयोगी वास्तव मे जीवन बदलि सकैत अछि।
एकर अनेक उदाहरण हमरा सभक आसपास उपलब्ध अछि।
हँ अहा दिन मे कतबा समय सोशल मीडिया उपयोग करैत छी?
हम प्रयास करैत छी जे दू घण्टासँ अधिक समय व्यर्थ नहि बिताउ।
ई बहुत अच्छा आदत अछि
समय बचाक हम पढ़ाइ या अन्य कौशल विकास पर ध्यान दैत अछि
बहुत लोक समयक मूल्य नहि बुझि पाबै छथि
बाद मे ओहि समयक बर्बादी पर पछतावा होइत अछि
जीवन मे संन्तुलन बनौने राखक सबस महत्वपूर्ण अछि
सोशल मीडिया जीवनक साधन होइ बक चाहि लक्ष्य नहि
ई वाक्य वास्तमे बहुत महत्वपूर्ण अछि
धन्यवाद मित्र हम एहि बात पर विश्वास करैत छी
हँ भविष्य मे सोशल मीडिया आऔर अधिक विकसित होयइत
कृत्रिम बुद्धिमिता आ नवीन तकनीक एहि क्षेत्र के बदलि रहल अछि
हँ व्यक्तिगत अनुभव आधारित सामग्री बढ़त
वर्चुअल रियलिटी सेहो सोशल मीडियासँ जुड़ल सकैत अछि
ह तकनीकी सग जिम्मेदारी सेहो बढ़लत
उपयोग कर्ता सबके जागरूक रहबाक आवश्यकता सदी अखन रहत
हु समाज पर सकारात्मक प्रभाव बनौने राखब सबक कर्तव्य अछि
नकारात्मकता कम आओर रचनात्मकता अधिक होयबाक चाही
ह ठीक छी रखै छी
ठीक छी राखै छी